की करै छि नीके रहू ठीक छी हऽ आवाज कनि बहुत कम आबैए कनि अ जोरसँ बजियौ न कनी जोरसँ बजियौ न आवाज नै आबैए
खाना बनबै छियै हँ आब कहियौ आब आबियौ हँ आब आबे य ब्लूटूथ लगैने तैय दुआरे नै आवाज आबै हँ
अच्छ माछ कोन माछ छै कोन माछ
रहु हैय
रहु यऽ अच्छा रहु छी तऽ एखन जितहर जिम्हर बात करैत छी न सभ माछे अनने छैथ हमही नै एखन अनेलौ है ओम्हर रुना दीदीसँ बात करब त ओहो कहलैथ माछ आनलौ ओम्हर आरती से कहलैथ माछ
तऽ आइ रैब छियै
तऽ आए रैब छियै तऽ सभ अ सडे ग बाहरमे सब मना रहलय हम आइ हम बनबै छी छोला रोटी
हु ठीके ऐ ताले कांट कुस नै कांट कुस नै छै गाँव म तऽ संडे स नै न मतलब छै कहियो आइन कऽ खा सकै छी
कहियो आइन
कहियों आइन कऽ ऐत तऽ मैन भऽ जाए छै न हँ हमरे सब कऽ औना शैन रैब कऽ नै आबे छै किया की व्रत व्रत माँ कऽ तऽ अखन नै आबै छै
अखैन एक संझा नै छलै तैय दुआरे अपन नै तऽ ह शैन रैव केँ नै तहन बुधे कऽ ऐल अच्छ केँ ओ सासू माँ आनलैथ है
हँ ओहै
ओहै आनै न गेलियन संग में दुनु आदमी गेलिए अच्छा अहुँ गेल छलौ ह
गेलिय आनलियै ओमहर पनीर एले यऽ
ई सब माछ केना दै यऽ ऐत महंगा नै छै ज्यदा हु गाँव म तऽ अढ़ाइ सौ तीन सौ स कम नै दै छै उ सब माछ अढ़ाइ सए तऽ कम कममे साढ़े तीन तीन आओर सौ आटा दू सए चालीस तहन तऽ बहुत सस्ता छै तऽ
ठीक छै
हुँ हँ हँ हँ नीक लागै छै
हूँ
तहन तऽ आब अहाँ माछ बनेबै आ दीदी अपन उम्हर चावल टा हँ पनीर अपन खा लेथिन बेचारी उ नय खाइ छथिन तऽ तऽ मसाला तऽ हुँ मसाला तऽ पीसल ये की आब पीसब अच्छा हुँ। कोनो बात नय हुँ तैयारी रहै छै तऽ होयमे टाइम नय लागै छै।
खा लेली
हमर खेलौं अथी चढ़ेलियौ अ छोला आ अहाँके जीजाजी जे छथि से आँटा छै सानि रहल छथि। अँ कहलखिन हेँ अहाँ बात करू हम सानि दै छी हम कहलियै एत एते तऽ फायदा हेबाक चाही करबाक चाही ने दुनू आदमी तखन ने होइ छै सही बात छै नय छै कियो करै बला ककरा के करतै तखन हँ सही बात छै अहाँके तऽ कनिकाला दीदी छथिन तऽ कनी कऽ दै छथि मदद हमरा तऽ अकेले करऽ पड़ैए माँ ओ निश्चिन्त रहै छथिन हँ तऽ आओर की अकेलामे तऽ भैये जाइ छै
अकेला वला आदमी के तऽ भऽ जाइ छै दिक्कत
काज दुनियाँके रहत कखनो काज घरसँ नय फुर्सत। हुँ बादमे उठलियै बर्तन छलैये बर्तन सब जे धोलियैये
हुँ
बौआ ठीक छथि न। अच्छा एखन खेलैये की आवाज नय आबैये। अच्छा। ओ सैह तऽ दीदी कहै छेलखिन हुॅ दीदी कहै। छलखिन अहाँके ओ दियादनी छथिन से कहै छलखिन जे एको रति नय लागै छै जे ओ चाची छियै आ ओ जाउत कते सुन्दर बात विचार हुॅ-हुॅ-हुॅ तहिना हमरा करैत रहै छै दोकटा। हँ हम कह नय हुनका तऽ जौत दऽ कहै छलखिन एको रती नय लागै छै ओ चाची छथिन भाउज। जेना हुनका संगे मजाक करैत रहै छथिन। ओहो अप्पन करैत छथिन एगो अप्पन अप्पन स्वभावो होइत छै। फेर मझली पितियैन के टोकै मे ओकरा साहस नहि होइत छै। पैघ बहुत। तऽ छथिन जे सभ हाथे छै। हँ तऽ हमरा हम कहलियै हँ सभ सगे बातो करैके हिम्मत नहि ने लोक कहै छै हुनका सने कनि हिये छै। तुरिया जे तहन गावो आयल छलखिन बरातीमे तऽ हमरा कनि देखने छलखिन। पकइर के हु बातो सभ हा हा ओ तऽ छै तऽ काम हु--हमरा हैत हरदम बात कहलो बच्चा
अपन प्रयास
हा हा ओ साउस छथुन कनि बात करथुन। इ तऽ निक छै ओकरा खराप लागि रहल छै रौ बच्चा त ह सही बात छै
ह।
हू। चौफ कहलखिन ओ बौ हमरो बौआकेपूछि दै छथिन जे बौआ यौ मोबाइल मे कि भऽ गेलै कहलियै हँ अहिना होइत छै जे बुझय वाला आदमी रहै छै तकरा तऽ अहिना लोक
आ ओ तऽ नहि बुझैत छथिन
आब। ह ह ह
नायब सभ
सभटा काज नाश हु हू आ
माछ।
माछ काज सभ काज नास हु माछ माछ तऽ होइते छै सभ काज नाश कऽ देत आन चीजमे जे ई चीज छू लिय तऽ काज दोसरो। कऽ सकैत छी एहिमे तऽ हाथ धोक कऽ बार बार छूबू कोनो चीज।
ह ह
जहिना खायमे नीक लागैत छै तहिना परेशानि ओ छै कनि हु हु। आ जाइ छै अपना ह ओ छोटका बौआ नहि आयल बहुत दिन से।
नहि ओ कहने रहियै अभिहा कहने रहै स्टेशन पर उत उतरल नहिये तऽ कहने रहिये अबिहै सामान तऽ आयल छले। तऽ कहलीय तऽ अभिहै तऽ
कहलिय आबी है तऽ कहलक सइन रइब मे एबो फेर आ कहलक कै नयै ऐयत नयै आबो अगला सइन कऽ अछै कुनो बात नहि छै ओछ छुी छल मछ बने छल ह बात हैं मारल मारल मलके छैच्छा ओहि दिन तऽ होइए नहि सकै छै
व कोनो बात
चौदह तारीख मडपूरो
ह मगल
ह मंगल अच्छा ओ ओहि दिन ओहो ओहि दिन तऽ ओहो सोभाव के मौसी कहै छनि न मुन्नी कहै छै ह तीन आदमी छै ओई दिन
तऽ घुमय लए सोचै छिय कतय जायब दिल्ली
हूं हूं हूं ओझा के तऽ ओई दिन छुट्टी नहिए रहथिन लऽ लेथिन अपन हूं हूं साल मे एक बेर लेबाक चाही न पूजा पाठ करय लेल हँ
मन्दिरे जेऽब आओर क
आओर जगह हम नय जायब हं सही बात छै हूं
हूं हूं सही बात छै हँ ई सभ मे लोक उएह जाइय मन्दिरे गेल बढ़िआँ रहै छै आओर घुमय लए कतय जेतै
ह ब आर गुवां
आर बौआ सब पढ़ैया हँ बौआ सब पढ़ैया हँ हमूँ आब रोटी गैसपर अथी बना लै छी छोला रोटी रोटी बनेबै चूल्हा पर आंटा सना गेलै जा रहल छै न तऽ राति केँ अपन रोटी बना लेलहुँ कनि गैस जल्दी बेसी उठै छै अथी रोटी मे तऽ अपन गैस पर चूल्हे पर बना लेलौं हँ हँ दिन क नय होय पार लागै छै एहि दुआरे दिनके बहुत काज रहै छै राति क नय ओ हर हरबरी नय रहल आराम स खाना बनाउ बैस क राइत कऽ तऽ आराम सँ हं हं बच्चा सब न दस सु बजि जाइ छै तैयारी मे फेर टाइम नय भेटै छै मुन नै होय छै फेर चुल्हा रौद भऽ जाइ छैहि तै दुआरे राति कतेक चूल्हापर बनाेनाि गेल
ठीक
फाय चै हम भोलै छियै फोन हूॅं एखन हँ एखन यए लाइट
हूँ
हू लाइट कखन रहैए कखन जाइय कोनो ठिकाना नहि छै रहै छै तऽ खुशी लागैये मन देख नीक लागै छै काजो करैय मे
रहै छै आजु बजाप रे आप आदत जे भऽ गेलैये लाइट के
तऽ बोआरेसे मोबाइलके टॉर्च मे मोन नहि लागत किनौ काज करैमे हँ अनलाॅक कगऽ लाइट कटे बार बार बार बार एते लागे कंपनी और हँ
हीरो हाॅन्डा लेलखिन पप्पा पता अय ने खम ब लगै फ से
हॅं पापा
हू
कहिया लेलखिन ओएह बीच मे रहियै ने दिक्कत होय छल हँ नहि नीक केलखिन ओतौ बड्ड लाइट कटै छलै
आदा को
हँ नीक केलखिन हँ नीक केलखिन ओर की ई छै ने कनियो काल कटतै तऽ इन्वर्टर काज तयो ओए प एक दिन तऽ चइल जेतै तै ने दोसर दिन नय अतै तऽ नय चलतै एक दिन चलि जेतै हँ हँ नीक केलेथ हूँ
अर रोटी नय बनै य ने
नय रोटी बाद म आबूआँच पजारब रोटी बनायब हँ नय टाइम लागै छै आठ साढ़े आठ बजे तक खाना बनि गेल तऽ नओ बजे तक बौआ सब खा पीकेऽ आराम कऽ लेलक किए तऽ सबेरे उठै छै नींन्द लाइग जाइ छै एकरा सबके हँ थाइक जाइ छै ने ओतेक दूर एनाइ गेनाइमे हमहूँ अहाँसभ थाइक जेबै बच्चा छियै
ह उठै छैर उठे जाइ छै तहन जाइ छै तहन फेर ट्यूशन गेल
फेर ट्यूशन गेल इसकुलसँ आएल तऽ कहै छै मम्मी नय जेबौ तैयोकरा पलहा पोलहाकऽ बजबौ भगबै छी जे पैसा लागेया फ्री मे तऽ नहि पढ़बे छी जे नय जो भी
हँ